हेलो
हेलो
आबाज आबै क्यो न आ रहा है हलो हँ
हँ भऽ गेल खाना
भऽ गेल, भऽ गेल! एकटा न्यूज यऽ, बुझलियै अहाँके
हुँ
रवि के ने जो पहिरी वाली गन्ठन छलैया कत
कथि भुभने स्वर
हँ
हँ
तऽ मतलब की
चा
सपोर्ट इ मतलब जिद्द कऽ रहल छै कि नहि अब बिआह करी
ह ह
बेचारा फंसी गेलय
हँ तब बिआ कऽ ल
हेते ओ वहि मतलब घर पे अपना मम्मी जोर लगेने ह रह देखू की करैय एखन
कियो नहि छै एतह
समझ ने रहै कहे कियै सुखपाल सिंह रहथुन समधी बनि जेतिन बैसरवला काज कैह देब अहाँ कें दिक्कत किया देय छि
आ हमूँ चलबी भागी बनि जेबै
हँ भऽ गेलै दू तीनटा और लडिजो कऽ बजा लेब अपना घर पर सुप्रिया तऽ कहै मम्मी पापा बाद मे तऽ एक्सेप्ट करबे कर तह हँ लला क सबेलिया बना
हँ आराम से धब
भऽ गेलै काम खतम
घोड़ा पर संगे बैठेतीन न पूछि लियौ
की कहै छै बगी कहै छै
त बघी पर बोआ के बैस से थिन ना से पुइछ लियो तब न बोआ के कपड़ा खरीदते
हँ तऽ कपड़ा तऽ देब पड़त बुआ
हँ
हो गया आइ बात की भेलइय
आब तऽ अहाँके चाइयो के समय होत
चाय के समय पता ह हम ऑफस बॉज भ गेलथोड़ हीरो भऽ गेलै
हू
घर बली काइल मारलकै न दू तीन लप्पर
हँ ऐ य
हु एने उऽ परेशान छै एने ई रवि परेशान छै ओ लड़की एकदम पूरा जीद केने छै तू करबे कर हमरा सँ
तऽ दबाइके की करबै आइयए न लिअ पड़त दबाइ
क्याकी ओ घर वला कहै छिय कि तुम जल्दी दियाह कर बियाह कर ओ एक चलते बैठल छैे ओहो
यो पपा के दवाइ के की
शामके लऽ लेबै
अच्छा अयबै तखन
हँ एबै तऽखन ल लेबै
त काज नहि भेलै ओ सब ओतयक गमला सब उठाक बाहर धऽ देलियै कहलियै प्रिया के तऽ कहल
हँ गमलासँ बाते आ जे रोज अथथि छै ई बम्बू प्लांट ने दादाके दऽ देबै दादा दादाके रूममे राखबा देबै
तऽ रूम मे तऽ फेर खराबे भऽ जायत नचार धूप नहि आबैत छै ने ऐसे न कपरे ह छ सड़ जाइ छै हावा मने रायत तऽ सरि जायत
ह्म
हँ हम एना धोआ दिय ने एहि पर दादा के अपन कहबै संडे के अगर छुट्टी रहतै तऽ कनि धूप दिखा देते
हू
हँ
न फरवरी के बाद
फेर अन्दर दोड़ देने य
ह्मँ्म ह्म ह्म
लर अपन रख देलहु हँं ओना संजीव जी के कहलखिन ने प्रिया दिखा देते अथी जे छे जेड प्लांट से अंन्दर से पूरा टूट पटल चलैइ छै जड़ि से टूटि गेल छै आ बौआ लागे छै कहियो घींच क तोड़ि देलकै तोड़ि देनेे छै
ह बहुत शक्रिया
तैं ओ नहि भरल ओकरा तऽ फेर हम अथी कऽ कऽ लगेलिय ने आ देखियो लागै छै कि नहि
ह्म
फेर आना पड़तै खरीद के जेठ पलानटे त
तब
ओ
घरसँ अयलाके बाद आओरसभ ठीक
ग है लेकिन टास्क कम्प्लीट भऽ गेलै चारि गो भऽ गेलै एके टा फोन आओर करैके छै
ब्लासट कॉल
हँ
भ गेलए क के
अण्डा खा लेल ल
ह्म
आउ दीक्षित खेल
नहि खाइ छै
होला क कह बोल की च चार दै ल
तऽ खेलतीे है कोइ बात नहि
ह्म
आस
बढ़ तऽ रातिमे खाना नहि बनेबे जाइ छै बर्तन सब बते
फर रनू के फोन कने चलियए अहाँके मैसेज केलक भायजी हम एखन अथी क्लासमे छी
हँ एखन क्लासमे हेतै ने
हँ
कहबैबै तऽ आै हँ
ओ क्लास रह्ये केना एतै
बुध के छुट्टी रहै छै
बुधवारके
हँ
अच्छा ह
अहाँकेँ फोन आबैएा की
हँ एक मिनट लाग नहिप हँ ठीक छै एक मिनट एक म लाने पड़ब ह आ स ने जाना फैमिल के साथ प द दोे साथ निकल चले बाद मे गाड़ी आी पाँची तक अपने कार्यक्रम समाप्त हँ गाड़ी लगब ल बो हइ ने गाड़ी
दखााते क्य े गा साइकिल गाड़ी वाला न तऽ निकाल निक
क इ हो ओसँखआाल करकेऽ फोन क ले
हँ
हँ नहि नहि भऽ गेलै त क भैय आँय अच्छी अच्छी म्टी आ हँ हँ आओर सब ठीक
ओ
नहि रे बहुत दवाज जलिय जे क क आर सबक की भेलै य ठ छै
जाइ छीय काइल्ह कनि काल लेल चूड़ा भुज लए छी
ह फेकना नहि ओ खाद बन जात ह अच्छा की भेललया
ट्रेन ले त लेल कनि चूरा भुज राखि लै छियै बादाम नहि छै बादाम ल की दस रुपआ के खरीद कऽ
नउ
ह बौआ बादाम खाइ छै ने रहते तऽ अपन ट्रेन में खाइत रहत अच्छा
ह ह को क रोज हर कह
बढ़ि ह एखन तऽ सामानो ट्रलियो नहि निकाललिय है बड़ा दिमाग
भइ
एते काज छै पूछूमे तऽ कपड़ा सब तऽ धोय कऽ देलियै ह
त आइ आ आइब जाब च नहि पौने छओ बजे तक हम आबि जायब
हँ तऽ चललैम नीक बात है ने
हू
तीन बाजिे गेल चारि पाँच
हँ हँ अठे म आर
हम कनि आइबरो बनबाब जाय आयब तब हम
हू ठीक सेना
हँ ए हम सभ अपन सभ
लेकिन लड़की बड जोर केने छै इड़ा ध्यान नहि दै छै पापा लड़की बड जोर केने छै बड मायमान
बिआाह लेल तऽ कहियौ ने तऽ बिआाह कऽ लेथि
तड़कावे छी ओकरा खाली त आ के मम्मी से बात करे छी पापा से बात करै छै
नहिने भाय गलत बात छै कहियो भी आ कल नहि त
ओहि त झाँसामे नहि रहत त छै ने ककरड़ो
कि फेर रिमोट कन कह ी वी के बैटरी फेक देने छल बैटरी कहाँ गय बैटरी फेक देलकै रिमोट के निकाल
ह
बहुत परेशान करै छै पूछू मे
खोजू खोजू कत छै
सबटा चप्पल उठा क फेेक देल ग आ किछ कहहि प्याली माम
अद क आँ
छोे छै कछु नहि भात
ठ ठीक
त कहिमे
ह्म आब रातिमे कहलियनि एकरा पनीरके कनि किछु बना दे बच्चाके पनीर पलाथा कहते बो पनीर पल रहाथा क अब
फर शाम को पाँच जे हम तुम निकल चलेंगे गाड़ी वापस भेज देबैठ
के
आह आर पाजू हँ तन न तति
सभके पता चल कालहि आबै छै से
हँ
ठीक छै आंय
आब कपड़ा आर तऽ हम नहि धोइब जाइ छियै बेड उड केँ केँ साफ सफाइ कऽ दैत छियै। बौआ नहिए सुत तलै तीन बाजि गेलै नहि सुतलै आब नहिये त
कि भेलैये
बौआ नहि सुतलै ठीक छै
ठीक ठीक ठीक य कर